हेलो, हँ सखी। बस नीक छी अहाँ अपन कहूंँ।
हमरो सब हाल हमहे भी सब नीक छय नीक छियइ हमरा आर भी सब नीक समाचार छय
आच्छा, आओर कतऽ छियै अभी
अभी तऽ हमे तनी निकलल छियै अपन ससुर घरे आएल छियै
अच्छा ससुरारी के मजा
हँ ससुरारी के मजा उठबै छियै तनी तनिका अहाँ कहूंँ अहाँ कहाँ छियै
अच्छा हँ हेलोऽ
हँ अहाँ कहाँ छियै
हम्म हम्म तऽ अभी छियै अपनेय डेरा दिशऽ
अच्छाऽ, आओर कहू घूमें जाय के प्लान छैय
ए स- सखी सुनू नेय हमरा एकटा कॉल आबैये, हम्म अहाँके कॉल करै छि ठीक छय
हँ ठीक छय
हँ हँ